हेलो
नमस्कार
नमस्कार
कहै छै ने खाना उना खा लै छियै
हँ खा लेन छियै अहाँके खा लै छी
हँ इन्हर खाना उना खा लेले छीयै अहाँके कहै छै न की की खाना हम खैले छियै
हम खेलै छी रोटी सब्जी आम दूध घी इहे सब खैले छी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खैले छी हँ
अअहाँ के बतैयै न अहाँके
इहे द क दाल भात अचार चटनी रोटी सब्जिएसँ खयलै छी
हुँ चलियै आओर बताय न अहाँके मौसम कैसन छियै
यहाँ तऽ मौसम बड़ा नीक छै अहाँ के कहै छियै न अहाँके कैसन मौसम छीयै
इधर भी अभी नीक छै लेकिन दोपहर मे बहुत ही रौदा उगे छै
अ ई तऽ बात छियै दुपहर मे बड़ी रौदा उगल छीयै इतना रौदा उगल छियै ने निकलल मुश्किल हो गेल छियै रौदा के चलते
बहुत ही रौदा उगै छै बहुत ही गर्मी पड़ै छै इधर
हँ लेकिन अहाँके ई तऽ बात सही कहै छियै रौदा तऽ बड़ी पड़ैत छियै
हुँ आओर बतबै छी ने अहाँके खाना पीना बनाय होइ छै
हँ इहाँ के तऽ खाना उना बनाय आबै छै अहाँ के आबै छीयै
हँ हमरो होइ छै
खानामे की की बनाबै छियै अहाँके
हम हम तऽ बनबै छियै चावल दाल सब्जी मीट मछली अंडा सब बना लेबै छी
अहाँकेँ तऽ बड़ा नीक नीक चीज बनाबै छै
हँ
आ हम कहै छी
आओर बतै कि ने अहाँकेँ बनाय अबै छै
हँ इहो केँ आबै छै
की की बना लेबै छी
इ हम बना लेबै छीे दाल भात लोइ केँ भुजिया चटनी रोटी सब्ज़ी चार इहेसब बना लेबै छी अहाँकेँ सुनैमे आबै छै कि अहाँकेँ ए मा ताजी अथी अचार लगेले छियै
हुँ माताजी अचार तऽ लगलै छी बहुत अनेक प्रकार केँ अचार लगेले छी आम केँ लगेले छियै मिर्च केँ लगेले छी आँवला केँ लगलै छी इमल केँ लगले छी
हुँ अच्छऽ
अहाँकेँ माताजी आम यही सब लगेलै छी
यहाँ केँ तऽ माता जी बड़ा नीक नीक आम लगल छै यहाँ केँ तऽ लगल छै आम केँ लगैले छियै निम्बूकेँ लगयले छियै मिर्ची केँ लगैले छियै आँवल केँ लगले छीयै कटहल केँ अचार खैले छी अहाँ के
हुँ
कटहलो केँ लगैले छियै इहसभ लगैले छियै आओर कहै छै नऽ अहाँकेँ मोटरसाइकिल आबै छै चलाबै
हुँ अबै छी अहाँक आहाँकेँ अबै छै
हूँ मोटरसाइकिल दऽ आबै छी इहो चलाबै
हुँ
कैसन च चलाबै छी अहाँके मोटरसाइकिल
हम तऽ नीके सँ चलाबै छी कहै छी उधर से आवाज अबै छै कल चलाबे केँ थोड़ दूर जाइ छै ने
दूर जेबै तऽ तइका दोनोके हइ केँ नऽ कनोमेसँ नेट ले ले छियै तऽ ओ डिस्कनेक्ट होइइ छै तऽ आवाज अहाँ केना सुनायतै काहेकि एहिमे नेट नऽ चलै छै जा दै छै तहिना काम चलाबै छियै
आओर बताै छी नऽ मतलब पढ़ई लिखाय अहाँकेँ कैसे चलै छी
यहाँ केँ तऽ पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै अहाँकेँ बताबै छी नऽ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलै छी
हँ हमरो सब नीक खेलै छै
कवन कक्षामे पढ़ैत छी अहाँकेँ
हम तऽ पढ़ैत छी बारहवी कक्षामे अहाँकेँ किस कक्षामे पढ़ैत छी
हमकी तऽ पढ़ै छी नैवी कक्षामे बड़ा नीक नीक अहाँकेँ सुनै मे अबै छै से हिन्दी साइंस ई सब सब्जेक्ट अच्छा लागै छियै
हँ हमर तऽ सबसँ नीक लागै छै जोव विज्ञान आओर लगे छियै भौतिकी रसायन सास्त्र इएहे सभ नीक लागैत छै
हँ अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज पढ़ैत छियै
हुँ
हियाँके तरह लागै छियै स सरल हिन्दी आओरो लागै छियै गणित लागै छियै हिन्दी लागै छियै विज्ञान लागै छियै इह सब लागै छै
चलियै आओर बताए न हम तऽ छियै बारहवीं कक्षा मे
अच्छा अहाँ के अहाँ अहाँके बारहवी कक्षा छै इहाँ तऽ पड़ै छी नवीमे
छेलियै नौवी कक्षामे पढ़ै छियै
हँ नवीमे पढ़ै छियै
आओर बतइ न अहाँके सबस नीक विषय कोन से लगे छै
बतैले न छियै हिन्दी विज्ञान साइन्स गणित इएहे सब लागै छै नीक नीक छै बरा
हुँ
आओरो कहै छियै ने घूमेमे के सोचले छियै कि न
हँ सोचै छी हम तऽ जाइ छी घूमने चलबै अहाँके
आ चलब ई चलै छियै न कभी तऽ कहै छै मोतियारी वाटर पार्क घूमै छियै नला पार्क घूमै छियै आरो कहै छै गाँधी मैदान घूमैत छियै चारखा पार्क घूमैत छियै सुनय मे आबै छै कि बड़ा नीक नीक जगह छै वहाँ पे
हँ बहुत नीक छै जगह उ
हँ तब तऽ चलै छी हम
हुँ चलै छी अहाँके हम घुमा के लबै छी
हँ काहेकि कभी घुमले ना छियै इहो जगह हँ
आओर बतबै छी न, आमके सीजन चलै छै तऽ आम उम खाइ छी अहाँके?
हँ यहाँके तऽ आम खाइत छी, लीची खाइत छी, अमरूद खाइत छी स्टोबेड़ी खाइ छी आओर एवकाण्डो खाइ छी, इएहे सब खाइत छी इए कहै छी ने की की खाइ छी
हँ हमहूँ आमे खाय छियै दालमा के खाइ छियै आओर ओहो मे छियै न जरदा खाइ छियै आओर मालदेव खाइ छियै बिज्जू खाइ छियै ई सब काफी निक लगै छै ई आम सब ई
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खे आम मे फल मे खाय छियै इहें तऽ नीक लागै छै। गर्मीके दिनमे खायके चाही सेब खाइ छियै आओर हय कहै छियै न अनार, अंगूर, संतरा इहे सभ खाइ छियै बड़ा नीक लागै छै गर्मीके दिनमे
हुँ सीक ठीक कहै छियै अहाँके? गर्मी बहुत पड़ै छै रौद तऽ एतना न उगै छै कि का कही अहाँके
हाँ ई तऽ बात छै रौदा बड़ी पड़ै छै ओहिसँ खाइ छियै
हूँ आओर बतै छी ने हम अहाँके खाजा खाइ छी खाजा फड़ै छी ने टा पे
हाँ आज तक खाइके तऽ क ए-अथी सोच लेल रहने छियै लेकिन एगो लड़ कऽ कहैत छी ना जाइत छी हम तऽ ओहिसँ छोड़ि दैले छी अहाँके खाइ छियै
हाँ हमहूँ खाइ छियै लेकिन अब कोनो कटबे ना करै छी तऽ कैसे खाइ छी अहाँके बत-
अरे अजी काटै छै लेकिन एगो लैके कहै छै न कहने छै अहाँके चलबै बिहान खाइ
हाँ जबै ने तऽ फोन कऽ दै छियै हमराके
चलै छै ईसु कनि खाना उना खााकऽ चलै छियै तऽ आठ नअ बजेसँ
ठीक छी अहाँके चलबै तऽ फोन करबै अहाँ
हाँ ठीक छै जरूर काहे ने अहाँके जरूर कहबै
आओर बतबै छी ने फ्री समयमे का कहै छी अहाँ से गेम उम खेलै छी अहाँके
हूँ खेलै छी न फ्री फायर खेलै छी अइसे अइसे अइसे गेम खेलै छी हॉकी खेलै छी बैडमिंटन खेलै छी कैरम बोर्ड खेलै छी दोलापाती खेलै छी आइस-पाइस खेलैत छी गुपी छेेकन्द खेलैत छी इहे सब खेलै छियै इहाँ के अहाँके फिर इस टाइम मे कथि-कथि खेलै छियै खाली टाइममे
हम तऽ फ्री समयमे चलि जाइ छी क्रिकेट खेलने फुटबॉल खेलै छी हॉकी खेलै छियै ऊं ऊं आ कैरम खेले लगै छियै लूडो खेलै छियै फेर यही सभ खेलले छियै हम
अहाँके तऽ बड़ा नीक-नीक चीज खेलै छियै
हूँ
हूँ आओरो कहै छियै ने सुनैमे अबै छै कि अहाँके मने कथि याद पड़ल छै ने से ए आमके बगीचा छियै आ लीचीके बगीचा छियै ईसभ
हाँ छियै
तऽ आमके बगीचा लीचीके बगीचामे घुमाबै छियै ने कभी आम उमके खियाबै छियै न
खियावै छी आवै छै हमरा इहाँ ने
कोन कोन आम अहाँके फड़ल छियै
हमर तऽ फड़ल छियै मालदेव जर्दाह बीजुक यही सब फड़ल छियै
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक आम फड़ल छियै
हूँ हूँ अहाँके फड़ल छियै
हाँ यहाँ तऽ फड़ल छियै सेब फड़ल छै अनार फड़ल छै अंगूर फड़ल छै मालदेव फड़ल छियै इहे सब फड़ल छियै
अहाँके सब खेती एक सब पौधा लगवै छियै का फलके
हाँ सभ लगाबै छियै अहाँके पहिलेओ बतैले छियै ईसभ लगाबै छियै चलै छै अहाँसँ बात करके बड़ा नीक लागै छियै कभी आओर समय मिलैत छै ने तऽ अहाँसँ बात करैत छी। ठीक छै अहाँके माता पिताके आ। भााय बहिन फुआ फूका कहे छी रौद। कामे नहि निकलब निकलै छियै तऽ छाता ले के निकलै छियै।
ठीक छै अहाँ कभी माता पिताके न निकलि देबै रौदा मे। नमस्कार